हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छैय?
सब ठीक छैय।
किछु दिन पहिले हम भारते एक नशा खली समस्या पर एकटा विस्तृत रिपोर्ट पढ़लियौ। ओहि रिपोर्टक पढ़िक के बुझायल जे ई केवल व्यक्तिगत समस्या नहि बल्कि परिवार समाज आ देशक भविष्यक जुड़ल गंभीर चुनौति बनि चुकल अछि।
ई वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि। अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लु ओहिमे मुख्य रूपसकी की बात लिखल छल।
रिपोर्ट मे लिखल छल जे पछिला कतेको वर्ष मे विभिन्न प्रकारक नशाक सेवन करणिहार लोकसभ संख्या किछु क्षेत्र सबमे बदल देखला लेल बैटल विशेष रूप से युवा सबक प्रभावित होयबाक बाद चिन्ता व्यक्त करैत छलाह।
हँ समाचार मे सेहो एहन घटना चर्चा होइत अछि। अ नसाक प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहि बल्कि पूरा परिवार पड़ैत अछि।
रिपोर्ट मे बताओल गेल छल जे नशा कारण बहुत लोग अपन स्वास्थ्य शिक्षा आ रोजगार सब प्रभावित कर लेने छला।
बिलकुल नशाके आदत धीरे धीरे व्यक्ति शरीर मानसिक आ आर्थिक जीवन के कमजोर बना दैत छथि।
बिलकुल लेखमे इहो लिखल छल जे बहुत परिवार अपन सदस्य नशा आदतक कारण आर्थिक संकट आ मानसिक तनाव झेलने
हँ एहि कारणे परिवारक आपसी सम्बन्ध सेहो प्रभावित जाइत अछि घरक वातावरण अस्थिर जाइत अछि।
रिपोर्ट मे युवा सब बीच गलत संगति जिज्ञासा जागरूकता कमी के महत्वपूर्ण जा कारण सबमे से एक मानल जाय अछि।
ई सही बात अछि, सही मार्गदर्शन आ परिवारक सहयोग युवा सब क गलत दिशा दिस जाय स रोकि सकैत अछि
बिल्कुल रिपोर्टमे लिखल छल जे नशा कारण कतेको विद्यार्थी पढाइके बीचमे छोड़ि देने छले
ई बहुत दुःखद स्थिति अछि शिक्षा छोड़नाइ भविष्यक अवसर सेहो प्रभावित जाइत अछि
बिलकुल विशेष सुझाव देने छलाह जे नशाके विरुद्ध समाजमे लगातार जागरूकता अभियान चलब रहबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल जानकारी आ समय पर सहयोग बहुत लोकके गलत रास्ता पर जाइ से बचा सकैत अछि
बिलकुल रिपोर्ट पढ़िक के हमरा बुझायल जे नशाखोरी केवल स्वास्थ्य्यक समस्या नहि बल्कि सामाजिक आ आर्थिक चुनौती सेहो अछि
बिलकुल इ सही निष्कर्ष अछि एहि समयके सब मिलके बुझबाक आ कम करबाक प्रयास आवश्यकता अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछी जे विद्यालय परिवार आ समाज तीनुक संयुक्त भूमिका बहुत महत्वपूर्ण अछि
हँ जखन सब मिलके काज करत तखने सकारात्मक परिणाम देखबा लेल भेटैत
ह्म बिलकुल रिपोर्टमे लिखल छल जे युवा सभके खेल शिक्षा कौशल विकास आ सकारात्मक गतिविधि से जोड़नाइ बहुत आवश्यक अछि
ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि बेस्त आर सकारातात्मक जीवनशैली गलत आदत दूर रखबामे सहायता करैत अची
अगी बार फोन पर नशा खोरी मुख्य कारण सब आ ओकर प्रभाव बारेमे विशास छै चक्र
जरूर ई विषय पर गहराई चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल एहि रिपोर्ट मे हमरा नशा खोरी वास्तविक गंभीरता बुझबाले भेटल
हमरो एहि चर्चा बहुत किछु नव जानकारी भेटल
बिलकुल अगले बार फेर एहि विषय अगला भाग पर विस्तास चर्चा करू
काली अहाँ नशाखोरी के समस्या परिचय बहुत विस्तारसँ देखलहु आब ई बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लहु ओहि मे लोक सब विशेष रूप युवा सब नशा के दिस कोना आकर्षित भेला मुख्य कारण सब की बातओल गेल छल
बिल्कुल रिपोर्टमे लिखल छल जे गलत संगति नशा खोड़ी सबसँ बहुत प्रमुख कारक सबमे एक मानल गेल बहुत युवा युवती अपन मित्र सब प्रभाव मे अभी के पहिल बेर नशा सेवन सेहो कैने छला धीरे धीरे ई आदत गंभीर समस्या बनी गे
संगीतक प्रभाव जीवन पर बहुत गरा होइ तऽ सही मित्र जीवन बना सकैत अछि अ गलत संगत जीवन के कठिनाइ मे घकल सकत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे किछु युवा मानसिक तनाव बेरोजगारी असफलता आ परिवारक समस्या कारण नशा करब बढ़लै ओ सब अपन दुःख बिसरै क प्रयास करै छलाह
ई बहुत दुखद स्थिति में छी समस्या समाधानक सही तरिका खोजबाके स्थान पर नशा चुननाइ स्थिति ओरा खराब दैत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे सोशल मीडिया गलत प्रभाव आ किछु फिल्म सबके नशा के आकर्षक रूपमे देखावल जयबाक चर्चा सेहो कयल गेल छल एहि कारण किछु युवा गलत धारना बना लेने छला
बिल्कुल मनोरंजन आ वास्तविक जीवनमे बहुत अंतर होइत अछि सोची समझी निर्लय आवश्यक अछि
बिल्कुल रिपोर्ट परिवारिक निगरानी आ सम्पादक कमी के सेहो एक कारण मानल गेल छल जखन बच्चा सब अपन समस्या खोल के नहि कहि पाबैत छथि गलत दिशा पकड़बाक संभावना बढ़ी जाइत अछि
हँ परिवारमे विश्वास आ खुलल बातचीत बहुत जरुरी अछि समय पर सहयोग भेटलास बहुत समस्या टालर जा शकैत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट इहो लिखल छाइल जिज्ञासाक कारण किछु युवा केवल एक बेर प्रयास करैत छी सोचिके शुरुआत कयने छलाह मुदा बादमे उ आदत छोड़नाइ कठिन भाय गेल।
ई सही बात अछि बहुत खराब आदत छोट शुरुआत शुरू होइत अछि मुदा ओकर परिणाम बहुत गम्भीर सकैत अछि
आ रिपोर्ट पढ़ि के हमरा बुझा जे नशा की अचानक उत्पन्न होय वाला समस्या नहि बल्कि कतेको सामाजिक मानसिक आर्थिक कारण सबक परिणाम होइत अछि
ई बहुत सही निष्कर्ष छै जखन कारण सबके ठीकस से बुझल जाय तखने प्रभावी समाधान खोजल जा सकैत अछि
हमरा लगैत अछि युवा सबके सही मार्गदर्शन रोजगार खेलकूद आ सकारात्मक वातावरण उपलब्ध बहुत आवश्यक अछि
बिल्कुल जखन युवा सब अपन समय रचनात्मक काज मे लगाबैत छथि ते गलत आदत सम्भावना बहुत कम जाय अछि
रिपुर मे विद्यालय सबके नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम बढ़ेबाक सुझाव सेहो देल गेल छय
ई बहुत उपयोगी विचार अछि समय पर सही जानकारी बहुत जीवन बचा सकैत अछि
बिलकुल अगल बार फोन पर नशा पनी कारण स्वास्थ्य परिवार समाज पढ़ल प्रभावक बारेमे विस्तारस चर्चा करब
जरूर ओ चर्चा एहि विषय के ओरा गहराइ से बुझबैक सहायता करत
हम आशा करैत छी जे भविष्य में युवा सभ सही दिशा चुनत आ नशा से दूर रहै
हमरो ई आशा अछि जे स्वस्थ युवा सबस पेघ राष्ट्रीय शक्ति होइत अछि
आजुक चर्चा से हमरा नशाखोरी वास्तविक कारण सब स्पष्ट रूपसँ बुझबा लेल भेटल
हमरो बहुत किछु नव जानकारी प्राप्त भेल। एहन विषय सब पर चर्चा होयत रहबाक चाही।
बिलकुल अ कलिया अहाँ नशाफनिक मुख्य कारण सबक बारे मे विस्तार से बताली। अभी बताउ जहाँ जे रिपोर्ट पढ़लीहो। ओहि मे नशााकुरिक प्रभाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य परिवार आ समाज पर कोना पढ़त ओकर बारे मे की लिखत छल?
अ रिपोर्ट मे लिखल छल जे लगातार नशा सेवन करबाक कारण बहुत लोकक शारीरक स्वस्थ खराब भेल कतेको व्यक्ति कार्य क्षमता घटि गेल रोग बढ़ि गेल आ सामान्य जीवन जीवन कठिन भेल।
ह स्वास्थ खराब भेल से केवल व्यक्ति नहि बल्कि ओकर पूरा परिवार प्रभावित होइत अछि। इलाज पर बहुत खर्च होयइत छै आ परिवार आर्थिक दबाव मे अभी जायत अछि।
रिपोर्ट मे इहो बातओल गेल छल जे नशा के कारण बहुत विद्यार्थी अपन पढ़ाई अधूरा छोड़ी देैत छला। नियमित अध्यन नहि करबाक कारण हुनकर भविष्य प्रभावित भेल आ रोजगारक अवसर सेहो कम गेल।
ई बहुत दुखद स्थिति अछि, शिक्षा छोड़ना केवल एक व्यक्तिगत नहि बल्कि देशक मानव संसाधन विकास पर सेहो असर पड़ैत अछि।
अ रिपोर्ट मे लिखल छल जे नशाके कारण कतेको परिवारमे आपसी विश्वास कम गेल झगड़ा बढ़ल आ घरक वातावरण तनावपूर्ण बनि गेल। एहि कारण बच्चा सबक मानसिक विकास पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ल।
बिलकुल परिवारक शान्ति भंग भेलासँ सब सदस्य प्रभावित होइत छथि। विशेष रूप से बच्चा सब एकर प्रभाव बहुत गहरा पड़ैत अछि।
रिपोर्टमे इहो लिखल छल जे किछु व्यक्तिसभ नशा लत पुरा करबाक लेल गलत रास्ता अपनायब लागल य जहि से समाज मे अपराधक घटना मे वृद्धि देखबाक लेल भेटल।
बिलकुल एहि कारणे नशा खुरी केवल स्वास्थ्य समस्या नहि बल्कि सामाजिक सुरक्षा आ कानून व्यवस्था जुड़र विषय सेहो मानल जाय अछि।
रिपोर्ट मे बताओल गेल छल जे नशाक के कारण बहुत परिवार आर्थिक संकट मे आबि गेल कारण आमदने के पैघ हिस्सा इलाज आ नशा पर खर्च होयम लागल।
ई सही बात अछि जखन कमाई उपयोगी काजक बदला नशा मे खर्च होइत अछि तऽ परिवारक भविष्य असुरक्षित भए जायइत अछि।
रिपोर्ट पढ़िक के हमरा बुझायल जे नशाखोरी व्यक्ति सपना परिवारक सुख समाज विकास तीनो लेल बाधा बनि सकैत अछि।
ह बिलकुल सही निस्कष अछि नशा मुुक्त समाजे स्वाथ्य सुरक्षित आ प्रगतिशील समान बनि सकेत अछि।
हमरा लगत अछि जे युवा सबके समय पर सही मार्गदर्शन मानसिक सहयोग आ सकारात्मक वातावरण भेटबाक बहुत आवश्यकता अछी।
बिलकुल जखन परिवार विद्यालय आ समाज एकजुट भय काज करैत अछि। तऽ एहन समस्या बहुत हद धरि कम कयल जा सकैत अछि।
आ रिपोर्टमे इहो सुझाव देल गेल छल जे खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम आ कौशल विकास गतिविधि युवा सब के जोड़ल जाय।
ई बहुत उपयोगी उपाय छैय जखन युवा अपन समय रचनात्मक कार्यमे लगाबै छथि तऽ गलत आ आदी से दूर रहबाक सम्भावना बढ़ि जाइत अछि।
एहि विषय के पढी के हमरा बुझायल जे नशा के बचाव इ लाजस बेसी महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल समय पर जागरूक ता आ सही निर्णय बहुत पेघ समस्या से बचा सकैत अछि।
बिलकुल बिलकुल नशाखोरी रोकबाक उपाय सरकारक प्रयास आ समाजक भूमिका बारेमे विस्तार चर्चा करब।
बिल्कु समधानक चर्चा